फोन ते न मिली तव?
हं।
फोन लॻाइण‌ में एॾी देरि लॻाए छॾयव।
अड़े हुनखां पोइ बि हो ॾे पियो, मम्मी खे रिप्लाए पई कयांसि। ममीअ खे ना आयो तस।
मां मम्मीअ देरि सां थी चलाए छा तॾहिं म
हा तॾहिं, ॾिसजए न असांखे चिल्लाईंदई।
असां खे बि चिलाइंदी। एप में देर सां, हो ग्रुप में देर सां जोइन थी न।
ठीकु आहे रोटी खाधे
रोटी त खाधी न, छा बार बार रोटी खावां?
न बी खाईंदीय त छा ई थींदीय?
ॾिसो न अञ्या ताई आयो ई न आहे, आयो ई न आहे।
हम्म भले घोटनि जी बुराई न करणी चाही
ब पकणी आहे मतलब आयो ही न आहे न, साढी यारां थी वया आहिन। अ वधीक हाणे कंॾी मांस ई न। ो प पता बि पुछ ईंदो पाणेही, मां न कंदी मांस फोन।
ठीकु आहे, ऐं बबू सुमन पियो?
बबू त होॾी मल ई सुम पियो, त्हां वया हुन ह सस्तयो
ह हलो,
हलो,
हलो,
हलो,
हा अचेई थी?
हा अचे ती हाणे।
चये थी पई पो पपा छा थी चई पपा का बि पुछेई।
पप्पा ॿुधी मूंखां न ॿुधईं मम्मी खां ही बुछई मम्मी अलाऐ छा चयईंस? मां अंदर हुयम।
उई न। अरे ठीकु आ, त फोन छो न लॻाईंदसि लॻाए न फोन।
हाणे ॾह मिंट छा बुक थींदी?
उहो ई न, उह त ठीक आ त त तूं पैसा मां ॻाहाल्हाए थी न तूं चुप करे ॿुध न पैसा ता घुरयूं छा?
क ख बिे जॻो न हा उन खे च चिल्लायमांस, पैसा ॾिंन्दी
ऐं तूं चईस आ भई तूं जो मूंखे चई मां ट्रिप खणी थो वञा त तूं मूंखे पैसा त ॾे
हुन चयईं मतलबु मूंखे परेशानु न कर पैरा में सूर तो थियेटर हाणे।
त पेर दॿाईस आ न।
अञा हिन मेल ताईं आयो न आहे पाण
ॾिस जए मुहिंजो पुट न उथी वञे। ॻाल्हाण में ही ॾह मिनट जीत ज नथी वञे।
हा न तबियत बि सही न पई लॻे पर
त किरकिर निंढ ते ला बि बहुत वारी
ह्म्म,
ह एी गाल बि इ गमी ह चालू र ल आहे म बिी कु त करे त ई न तूंी
दवा हूंदसि?
दवा त उली जी न
हा हा भा
गुड़िया दीदी खे ॿुधायो अॼु चालू थी।
हाणे गुड़िया दीदी खे मेसेज विधो मास पर हो छा चइबो आ नेट ऑफ तस, मां कॉल न कई मास।
म बिू मांाल बि ॾिस मू लेकिन मां शाम न कयो हुन खां पोइ मां कयो ई न हुओ।
अरे त मां हिन में ग्रुप में मैसेज ॾिठो न की भई आयो आहे चङनि माण्हुनि खे।
तॾी त कनि ता।
तॾहिं मां भी हिकु दफ़ो कयो त न आयो हुयो ॿीहर कयो त अची वियो।
मां त हिकु बार में अची वियो, रिफ्रेश कयो अची वियो।
न मां ॿ दफ़ा कयो पोइ आयो। त मे बि हो महिल ही आहियो हुजे ॿीहर वारे रिफ्रेश में
हिन महिल तव्हां पहिरों तव्हां ॿुधायो रिफ्रेश कर वरी सभु अपडेट करे छॾो उहो आयो डिटेल लिखल आई नंबर ई, कि मां पंहिंजो विझा कि साम्हूं वारे बि विझा न पोइ समझ वरी पोइ वरी डिटेल भरी वरी पोइ हिन में लिखयलु हो फोन, पो वरी तांजो नंबर कॉपी पेस्ट करे डायल करो। ह वियाधी कानंदंदय पोइ मूंखे लॻो तव्हां कयो था अलाए छा था कयो तॾी मां ई कईमांव।
पोइ काव्या, कॾहिं अञा माल घुरायईं?
तव्हांॻाखे लॻायोसिव्हांफ़ो
न लॻाई मांस त चयईं न थोरा ॾींहं बी।
हलो कशिश खां वधीक रा
छा कॾ जाी
लेणी चइ जॾहिं न तरी वती ते
हा, इएं कीअं चवंदासीं तॾहिं ईंदा तॾहिं वठजे। उहा, उहा निकिरंदे महिल पहिरियों चवंदई, पोइ करे था वञूं पैसा?
हा, पोइ ॾींहं हूंदा सुभाणे महिल
ॿियो?
ॿियो छा ॿियो तव्हां ॿुधायो जेको ॿुधाइणो आ। भईया सुम पयव? भईया सुम पयव? भईया जी न ॿई भेणयूं चरियूं थी वयूं। सॼो ॾींहुं दिनचर्या कुछ बि न, जेको महिल बि मोबाइल ह हलो कणिकर फ त तूं
ईअं थोरी, बस इहो ई बाक़ी बचो तां
सॼो ॾींहं, सॼो ॾींहं त मगॼ हणो तई करे छा। रात जो, रात जो बि नथी छॾो।
पतो तई हिन में कॉल न लॻंदय न उह अॻरि जीअं मतिलबु उहा कॉल तूं मूंखे कय या सभु पो मां तोखे कई न, अॻरि तूं न खईं या डिस्कनेक्ट थीय न त उहा कॉल तुंहिंजी उहा थी वेंदय, डलेट थी वेंदय।
छा थी वेंदी?
न लेख थी वेंदेव और लिमिटेड कॉलस ती मिलेई पई।
पंज आहिनि न, वीह फ़ोनियूं करणियूं आहिनि। सॼे ॾींहुं में पंज। हा पंज पंज माण्हुनि खे करणी आ, सॼे ॾींहुं।
अलॻि अलॻि माण्हुनि खे?
हा और टीह फोनियूं करणियूं आहिनि।
त टीह फोनू कीअं थींदा पंजन माण्हू
त अलॻि अलॻि ॾींहं टीहं टोटल फोन करणा, अलॻि अलॻि पंज। अॼु पंज सुभाणे पंज सुभा
बोला ओ ओए ओए ओए ओए एॾो पांजो दिमागु न लॻायो हुन में लिखजी आयो आ ॿिनि ॾींहंनि में टास्क कंपलीट कयो, टिन ॾींहंनि में।
त हुन में हुजे बि त सही न कंहिंसा ॻाल्हायूं?
त उहो त भले कंहिंसां बि ॻाल्हायूं पर पंजनि माण्हुनि सां ॻाल्हाईंदासीं त कीअं थींदो, उहो त ॿुधाए?
पो कीय? मां पूरो टोटल पढ़ो न, अधु अधूरो पढ़यो वरी छॾे ॾिनो। वो
त पो इहो इएं कमु कीअं हलंदो पूरो पढ़ न। मां त, मां जो तोखे पढ़ायो मय स्कूल में, मां त तोखे स्कूल में पढ़ायोमय, त तोखे अधु पढण लाइ पढ़ायो।
अलाए भई ब टिचरूं त पढीईं दियूं ई न हुयूं।
पेरनि में चका लॻियलु हूंदा आ।
टिचरुनि जा घबा ईंदा हुया।
कोई न तुमसे वर्स क्लासस मेंने अपनी ज़िंदगी में नही देखी।
अञां चारि मिंट थीया आहिनि पंज मिंट में छा ॻाल्हाय।
पागाल आही छा, सतो मिंट थियणु वारो आ।
मुंहिंमें चारि मिंट पो डेखारे चवासि हिन चारि पंज मिंट में छा ॻाल्हाईदव।
वरी मां बि कंदीमै।
वरी तव्हां बि कंदव, पो वरी ॾह मिंट छा ॻाल्हाईदव?
पो घोटनि जी बुराई कंदम, ॿियो छा। सभिनि खां, सभिनि खां हॉट टॉपिक।
ॿियो छा सभिनि खां हॉट टॉपिक हे छा में ईंदा, डिस्कशन बि छाजो कयो।
हल त छॾ तड़ी, असां अहिड़नि माण्हुनि सां छॾ यार फालतू में भिंडीयूं, आलू ॿ चारि बोलतड़ा समझ मे अची वेंदूस, न भई पर
त तूं अॼु बि त चई, तूं चई न सोट सां हेठि हली आई।
त सूरज कुझ कैसे थ
कोई कोई माण्हू ज़िंदगीअ में न सुधरी सघंदो हुन में हिकहिड़ी परेशान मेना
हुनन में रिकोर्डिंग ॾिन साम्हूं वारा माण्हू त जातिय छा तियू ॻालिहाइं।
बक त ॿुधाईंदासी न असाहांजे घर में हिकु इहो नमूनो आहे। असां ॿुधाईंदासीं न असांजे घर में हिकु अहिड़ो नमूनो आहे जंहिंजे बारे में असांॼो ॾींहुं बि ॻाल्हायूं त गट आ। पोइ त असांखे। परमिशन काने त बस, असां पहिंजो, मारे बि पियो।
ह, सही आहे। मारे बि ईंदा त शाही बिगाड़ंदी असांयो। चोंवदी मान
हा, उहो त छा ही, उहो त छा ही करे वठंदी पोइ त असां। ऊअ असांजो छा बिगारंदी असां ऊन हुनयो पुरो सब बिगरिंदास।
ॾहें मिनटे खां मथे में पाण ई चवनि था पिया। यारहें मिंट जे अंदर कटिजंदो।
ऐं सादी
नकट, नकट जो त कटंदासि छा? त भाणे प प
ह तव्हां पंहिंजी मम्मी खे बि ॿुधाइजहो डाउनलोड कर। और वैसे बि त असां पंहिंजी माण्हुनि सां बक कंदा ई आहियूं। न, न, भकरा वरा।
ारहो चार पंज अऊं हुनखे केरु इंस्टॉल करे ॾींदुस? एॾो सभु करे ॾींदुस?
रुबी करे ॾींदस न।
कोन करे डींदस चिल्लाइन्दस मम्मीय खे खोड़ करे डिनो। तुहिंजी मम्मीय खे केरु करे डी्दुस।
मुहिंजी मम्मीअ खे ॾिसूं था केरु करे ॾीदुस लॻाईंदीमांस सुभाणे फोन ॾिसां छा थी करे। कैंखे त मोकलंदी।
जय जय। जेको चवंदी यन इहो एप चालू करे रख पो फोन कयाएं थी जिते हिक मिन्ट थी न। एप बंदि करे हली वेंदव हुतां जूं मम्यूं अहिॾियू तई।
पर मम्मी जन खे हेडो डिटेल में वन्यण ही न पवंदुन।
हा, हा। हो तीइयू करई पयुं फोन।
बार बार
उहो ई न रिफ्रेश छो कंदियूं पर हुनन्हन खे सिर्फ फोन करणी तन न असांजी।
असांजी फोन। तपो पाण बि त चवंदी न तव्हां पैसा कमायो थ्यूं त असां न कमायूं असां बि त फोन कंदासीं।
मम्मीयूं पैसे मम मम्मीयूं पैसे वारियूं ऐन न असांयू, असांऐ मम्मीयुन खे कहिड़ी कमी आ जो
असांजी माउरनि त ॾाढो पैसो आ। हलो ॾह मिंट थी वियव कडो् को तां कयो।
हा ॿ मिंट भी पाण ई कटजंदी नथी कटिजे त यारहें मिंटे ते कटयूं था न।
ॾह मिंट थी वया ॾह पंदर ॾह वञी पंद्रहां सेकेंड।
पागल माई यारहां थ्या तई यारहां मिंट यारहां मिन्ट।
याराम मट भी थींदा।
भाई मुखे अज़ पतो पयो तुन्जो नालो पूजा नैनानी तई।
अ थी वियो टाईम, मोबाइल जो। बुधा
हा, तॾहिं।
तहां अज सोमनाथ राजस नेमानी लिख्यो तव हिन में।
हा
मां उबई त रोस की बाबी सां सेर ते लाइ त सौमपिय ली न
उहो त जेको हुन में ईंदो, उहो ई हूंदी न।
अच्छा जेको प्रोफाइल में लिखयल हूंदो आहे, उहो ई।
हा उहो ही ईंदुई। बस ॻाल्हाइण लाय टापिक कढंदीअ त ॾाढो थई, फोन कट हाणे हे न कटण वारो थई, हिनन खे कुछ फर्क न पवंदुई, तूं कई अथई त तूं कट।